वाहेगुरु दीदी, जी -जी, अचे ती, अचे थी।
छाता कयो?
ॿियो कीअं ठीक आहियो
हा बढ़िया, मुंहिंजी आवाज़ु अचेव ती?
हा- हा अचे ती बढ़िया, सुरीली आवाज़ु आ।
हा कयो।
असां रोटी खाई फ्री थियासि हाणे।
छा ठातोव रोटीअ में?
असां अॼ कटहलु ठातोस रस में।
बसि?
हा असां-असां वटि हिकु ई भाॼी ठंवदी आ। आहे करेलो बि तरियलि पियो आ, करेलो बि हुयो, करेलो रखंदा आहियूं एनी टाईम।
अच्छा और पोइ रोटीअ सां गॾु छा, अम्बु- कचरी?
अम्बु- कचरी सभु पयो आ, गुरूअ जी दया आहे, करेलो ॿि पयो आ।
तव्हांखे छा वणंदो तव, अम्बु?
हा मूंखे अम्बु, जूस वधीक-जूस वधीक। अम्बु कोई जोहरी कान्हे।
अच्छा।
मुखे कोई फ्रूट जी कोई रिक्वायरमेंट न हूंदी आ, मुखे जूस जीं रिक्वायरमेंट हूंदी आ।
मतलबु सुबुह जो उथी करे जूस हिकु ग्लास?
बिल्कुल- बिल्कुल कोई ॾई वञे त, बढ़िया ही बढ़िया।
हु -हु
हा मां भली रोटी हिकु टाईम खावां, पर मूखे जूस खपे भई। भली जियं, हा ॾुध -वुध जीअं हा पर, ॾुध- वुध ठाहे पीहंदी आया न पहिंजो मां।
हा फ़ायदे वारो
हा ॾुध लस्सी हे सभु पीअंदीं आयां न मां, मूखे खीर घटि वणंदो आ।
अच्छा तां बला बचपन में भी न पीतो तव, घटि पीतो तव?
खीर मूखे बिल्कुल न वणंदो आ, शुरू खां ही।
अच्छा न असांखे त माउ- पीउ असां जी आदत विधी आ फिको खीर, शुरुआत खां ईं।
न-न, खीर- खीर असां शुरू खां ई न पीतो आ, बाकी इहो ॾुध, दही, लस्सी, जूस, शेक सभु हलनि।
पर खीर में जो ताक़त आ, उह ॿे हिननि में थोड़ी तव?
हाणे न वणंदो त छा कयऊं, हिरयलु न आई शुरूअ खां ही।
न त तव्हां घणे साले ॼा आहियों?
असां फ़ोटी रनिंग।
त तव्हांखे खे त हिकु ग्लास रोज़ खीरु पिअण खपेव।
हा पर वणे ई नथो त शा कयऊं बुधायो, शाम जो जूस ठाहे पीतो अम्बु जो।
उननि में एॾो फायदों थोड़ी आ, जो खीर में आ, उहो भी कच्चे खीर में।
हम।
अगते तंव्हाखे स्वस्थ रहणों आ, त खीर चालू कयो।
हा सही आहे, चवनि पया कल भी हिकु लेडी चए पई- चए पई रोटीअ सां हाणे जिंदगी भर खादी आ, हाणे असांखे ड्राय-फ्रूट हे-हो ज़रूरी आहिन, भई हा, हो लेडी चये पई, चवासि पई हा हाणे काॾे- काॾे ध्यानु ॾयऊं भई? फैमली आहे। खर्चु ॾाढा आहेन, छा-छा ध्यान ॾयऊं?
अधु ग्लास खीर कढी वठबो आ, पहांजे लाए।
हम-हम ओ सही ता चओ, सही बिल्कुल सही। ॿियों तव्हां रोटी-वोटी खाई तव?
हा असां खाई वरती, हाणे बसि फ्री थियम त मां चयो ॻाल्हाए वठूऊं।
सही आ, तव्हां छा कयो तव?
असांने ठातो, आलू रस ते।
अच्छा-अच्छा।
हा वरी असां कचरियूं- कचरियूं जो कमु आ असांजो, त रोज़ तरंदा आह्यूं।
बढ़िया-बढ़िया कचरियूं केर तव्हां ठाहींदा आहे? तव्हांजे पापा -मम्मी?
न-न-न असांजे घर में जो लेडीज आहिन न, हो ठाहिन्दियूं आहिन।
अच्छा।
विकणंदा आहिन सुठे रेट में।
अच्छा-अच्छा बढ़िया आहे भाई, ठीकु आ पहिंजी कमाई ज़रूरी आ।
हा लगभगु लेडीज़ और जेंन्स वरी ॿारि भी धीरे-धीरे पांजा कमाईंदा आहिन, अलग-अलग करे कमु।
सही आ न-न इया गाल्हि त क्लीअर आ, घरु में जेतरा माण्हूं अगरि पहिंजी- पहिंजी कमाई रखंदा न?
हा।
इयो आहे सभु पहिंजा शौकु पूरा कंदा, ऐं हिकु जे‌ मत्थां डिप पेन हूंदा, पोइ त रोटी खाई माण्हूं रोटी ई खाइंदो।
हा।
छोकी महंगाई जेॾी आहे, त कमाईणों त सभिनी खे खपे।
हा सभिनि खे कमाईणु खपे।
हा जेतिरा माण्हूं, ओतिरा हथु कमाईंदणुं ऐश कंदा।
हा कमु से कमु पाहिंजी सेविंग बि हुजणी खपे ओतिरी। की झटपट असां केॾे वञी न सघऊं, पाहिंजा ई थी वञनि पोइते।
हा उहो त सही आ, थोड़ी सेविंग जरुरी आ। कंदा इय तव्हां छा कंदा आहियो सेविंग करणु लाइ?
मां हिअं स्कूल और ट्यूशन पढ़ाईंदी आहियां।
अच्छा बढ़िया आहे बढ़िया!
हा- हा मत्थों सूर ॾाढो थींदो आ, पर ठीकु वणंदो आ कमु इहो मूंखे पढ़ाइणु।
हा सही आ।
तव्हां छा कंदा आहियो?
असां भी, मुंहिंजे हस्बैंड खे पापड़नि जो कमु आ। त कंहिं महिलु कुछ- कहिं महिलु कुछ मूंखे ॿ- ट्रे अकुल आहिनि, त किथां न किथां पंहिंजो खर्चु कढी वठंदी आहिया मां बि।
छा तव्हां छा- छा ख़ासि ठाहे छॾ, ठाहे वठंदा आहियो?
ऐं मुंहिंजो क्वालिटी आहे लॾुनि जी, लॾियूं थियूं चाक चाकोलियूं हा लाॾवा लॾू, चाकोलियूं, सिलोनियूं हे सभु क्वालिटी आहे। कचरियूं वग़ैरह असां ठाहिन्दायुं, असां बि ठाहिन्दायूं कचरियूं वग़ैरहा।
हिननि में मेहनत ॾाढी आ लॾुनि और चाकोलिनि में। मशीन हलाइणी पवंदी हूंदी?
त हाणे हिकु ॻाल्हि ॿुधायो, बिना मेहिनत त किथे कुछ बि नथो मिले। इहा बि त ॻाल्हि आहे, कंहिंमें ॾिसो मत्थों तो ह- हा अकेलो मत्थों तो हणो पए की अखियूं ती वञनि, कंहिं महिल शरीर तो वञे, त कुछ कंहिंमें कुछ न कुछ त वञे ई तो न?
हा सही आ च
हाणे हिकु ॻाल्हि ॿुधायो ॾिसो, रिक्शा वारो अगरि रिक्शा हलाईंदो त उहो शरीरु पंहिंजो विञाईंदो।
हा।
आटो वारो आटो हलाईंदो त हुनखे पेट्रोल लॻाइणो आहे पंहिंजो।
हा।
त ॻाल्हियूं त किथां न किथां कुछ त करिणो ई आ न, केर हो या रोज़ जो रोज़मर्रा जो ऑर्डर न हूंदो आ, कॾहिं- कॾहिं त हली वेंदो आ कॾहिं- कॾहिं कमाइणु जी लालच हूंदी आ त, कॾहिं-कॾहिं करे वठंदा आहियूं।
अच्छा पोइ- पोइ सभिनि प्रकारनि जा लॾु ठाहे वठंदा आहियो?
हा लॻभॻि मूंखे त अची वेंदा आहिनि।
अच्छा मतलबु इअं सतपुड़ा, इहे सभु बि पोइ वठंदा हूंदव ऑर्डर में?
हा- हा जीअं लॻंदो आ। आहिनि फ्रैंड्स वग़ैरह बि, जान- पहचान आहे या कैंखे चवनि आयसि। अचो तई ते तव्हां वेहो, मां थोड़ी हेल्प कराए वठंदी आयासि। पैसा ॾिनी आहिनि न अकेले शो परेशान थिया? हो बि करे वठन्दियुंन, मां बि कमाए वठंदी आहियां। पर शये सुठी ॾियणी हूंदी आ न, मेन पहिरियों नालो खपंदो आहे न? हिकु जाते- काथे पैसो न मायने न रखंदो आ, किथे- किथे त नालो ई मायने रखंदो आ न?
हा सही ॻाल्हि आ।
रहे न त लॻंदो आहे की, ॿ ॿारनि जी फुर्ती हर थींदी रहे, ॻाल्हि उहा आहे। अञा छा आहे शरीर में थोड़ी ताक़त आहे त चवंदा आहियुं, ठीकु आहे हलंदो रहे कमु।
हा त तव्हां मतलबु सुबुह खां पोइ इह बिज़ी थी वेंदा आहियो रूटीननि?
हा रोज़ जो ऑर्डर न हूंदो आ। कॾहिं इहे पंद्रहें ॾींहुं, महीने में। जा न त हली वेंदी आहियां, हस्बैंड जे पापड़ विझाइणु‌, हो बि अकेला हूंदा आहिनि।
हु-हु त तव्हांखे हुते मज़ो ईंदो तव, पापड़नि में- कमु में?
मॼे-मॼे ॼी ॻाल्हि न हाणें, केहिड़ा उस्स में सरणु कंहिंखे पुॼंदो? केंखे न पुसाईंदो पर हिकु ॻाल्हि आहे, हस्बैंड जो अकेले परेशान थिए हो ॿि थकिॼी पए, पो ॿीमार थी पए, शेवा त मूंखे ई वरी करिणीं आ न?
हा।
तंहिंखा हली वंञ भाई, हिकु तरह सां ॿ- ट्रे अठ-ॾह दफ़ विझी ईंदमि त उनखे साई थी पवंदी न भई, कोई आयो हाली अधु घंटो संभाले वठंदो मुंजो कमु।
त मतलबु पापड़नि जो उस्स जो कमु हूंदो आ?
हे लेवर मेन विझण वारा नत्था मिलनि, त पाणु खे करिणो पवंदो न?
लेवर छो न ता मिलउ?
न लेवरनि जी ॾाढी दिक्क़त आ हिते असां वटि, लेवर नथा मिलनि हींय। भाई -भयनि खें रोज़ जा त विझण जी मशीन थोड़ी न मिलदी, हुनखे उस्स त खपेई न पापड़नि खे।
हा न-न अॼुकल्ह अचनि ता न, हीटर वग़ैरह टाइप।
उहो ई मज़ो न ईंदो पापड़नि जो, कौड़ा थी वेंदा आहिन उहे, ट्राए कयों आ।
हा-हा।
ईअं पंखे जे हेठां बि सुकाए करे हा त उहो कलर डलु, वरी कौड़ा पापड़ न वणिजो ईंदो। जेकी हिकु ॻाल्हि ॿुधायो, जेकी भॻवानु जी शै में मज़ो आ, उहो असांॼे ठाहिणु ॼी शै में मजो आहे?
हा पर, मेहिनत वरी ज़्यादा आहे।
हा त म हाणे जेसिताईं ताक़त आहे ओसिताईं कयंऊ ता, पो ॼीअं थियो ॼीअं गुरूअ ॼी मर्ॼी।
हम्म।
पोइ जीअं गुरूअ जी मर्ज़ी, हा उहो ई आ न।
पापड़नि में तव्हांॼो घरु हली वठंदो तवि?
हा- हा भॻवानु जी दया सां सुठी आ, क्वालिटी सुठी आ न।
अच्छा त घणा घणनि सालनि सां तवि तहांज्खे इहो कमु?
अथसि ॾह-पंद्रहां साल खनि थी विया आहिन, ॿारहां- पंद्रहां साल।
त वॾे तौर में तवि छा?
हा कटनी- वटनी हेॾे -होॾे वेंदा इनि।
हम्म ॿियो साइड में कमु कानेन कोई, बसि हिन ई कमु में आयो?
आहिनि थोड़ो घणों हे- हो कुछ न कुछ कंदा रहंदा आहियूं। त इन के छोकी इनये करे त वेंदी आयांसि न ॼीअं कोई कें कमु लाए आयो आ, कोई कें कमु लाए आयो आ। ॿ पैसा उतां ॿि कमाए वठंदा आहियूं असां, इन करे वेंदी आहियांस त किलाकु ॿ हुन्सांस त केंमल बैंक वेंदा, केंमल सिलेंडरु वठणु वेंदा, केमल काॾे वेंदा। त ईअं करे थोड़ो पंहिंॼा कमु ॿि त निपटाए ईंदा इनि न, मंडी वञिंणो तनि या छा।
पो तहांखे मतलबु ॿार का वॾा कानव छा? ता तव्हां अच्छा! तॾहीं- तॾहीं तव्हां वेंदा आहियो।
हा तॾहीं मां हली वेंदी आहियां।
त उहई ॻाल्हि आ न, ॾिसो छोकिरो ज़रूरी हूंदो आ न?
ईहं कुछ कान्हे। चाहे त माण्हूं छोकिरियूं ॿि अची बींह ती सघनि।
हा।
हा पंहिंजे मथां आहे उहे कुछ ज़रूरी कान्हे, छोकिरो ज़रूरी आ। आहे पुट्रु ॿि ईंदो आ, पुट्रु ॿि आहे हिकिड़ो।
नंढो तव उहो?
आहे सोरहें -सतिरहें साले जो आहे, इंदो आ‌ हा ॿियूं छोकिरियूं वॾियूं आहिनि, इहे पुट्रु सभिनि खां नंढो आ, पर इहो बि वेंदो आ। पंहिंजे हिसाबु सां कंदो आ। हाणें इहो ॿि एॾो- वॾो कान्हे, मां हिनि जे मथां एॾो बर्डन रखां, पर ज़िम्मेदारीअ सां रोज़ वेंदो न्दो आ, उहा बि वडी
हा पर भाई, काथे न काथे फ़र्कु अची वेंदो आ। छोकिरियुनि में और पुट्रनि में।
हा, उहो त आहे, ॾिसो माण्हूं पुट्र खे गाॾी ॾिन्दो, वनि हे कमु करेया। वनि हे कमु करेया।
हा-हा।
छोकिरियुंन खे गाॾी थोरी न ॾेई सघंदासीं। वनि हे कमु करेया- वनि हे कमु करेया।
हा, आए फ़ाइदो?
हा त, आहे न।
हा, त उहेई मां बि चवां ती की, मूंखे छोकिरियूं भाई, माखे बि न खपनि।
हा- हा
माखे न वणंदियूं आहिनि। छोकिरियूंनि जी ज़िंदगी बि न वणंदी आ। और पुट्र ई अहमियत अलॻि ई हूंदी आ। कमु पुट्र ई ईंदो आ।
हमम
या त पोइ छोकिरीअ खे तव्हां ओतिरा पर ॾियो।
हा, सही आहे उहो त-उहो त आहे न, ऐतिरी असां फ्रीडम हुनखे ॾियऊं।
पर फ्रीडम बि ॾींदव, त दुनियादारी ॾाढी किन्नी आहे ॿाहिरि, मन न थींदो असांजो।
अरे त, ॿारु अगर विश्वास में खणंदो त छा दिक़त आ, ॿारु करणु ॼाणे न।
सुठो हुजे, साम्हूं वारो ख़राब हूंदो त न पतो पईंदो, साम्हूं घणा आहिनि? चार आहिनि पंज आहिनि, छोकिरियूं एतिरो कुछ, हम्म ॿुधायो?
तहां ॿार खे अगर कंट्रोल कंदास हो लिकि करे बी कमु करे ईंदो, अऊं अगर असां ॿार खे फ्रीडम ॾींदासीं
कम, या त ख़राब छा थींदो आ, की भाई तव्हां ग पीओ ता कुछ ख़राब शइ या ग़लत जॻह तहां रोज़ वञो, तव्हां कोई ख़राब जॻह ते वञो, इहो माखे ख़राब लॻंदो आ बाक़ी छा तहां डिसिजन ता खणो, शादी वादी जा, हो बि तव्हां अगर कुछ ॾिसठी सोचे समझी खयो, त उहो मां ख़राब न थी चवां, मांजो इहो चवण आ कि अखियूं सभिनीनि जी ख़राब थी वयूं आहिनि। ॾिसण जो, नज़रियो ख़राब आ छोकिरुनि जे मथां, माण्हुनि जो
हा
त, उहो मां उहो, मां न चाहींदमि की मुंजी कोई भेण या मुंजी कोई धीह हुजे, जो हिननि किननि जे, साम्हूं भीहे।
अरे! पर हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायो? हाणे, साम्हूं जो नज़रियो ख़राब हुनजो, छा कंदा असां। असां पंहिंजा कम न कयूं?
न त, इहो आ न, कुछ करे नथा सघूं न, हिन खां सुठो भॻवान पुट्र ॾे।
इग्नोर करणो पवंदो, न इग्नोर करे अॻिते वधणो आ न।
हम्म पर
त इहे केतिरियूं नज़रियूं बचाईंदासी, केतिरियूं नज़रियूं बचाईंदासीं ईअं त हिक ॻाल्हि ॿुधायो, ईअं त असां दर ते भी न बी सघंदासीं।
हम्म, पर ॾिसो तहां केस केॾा वधी विया आहिनि, हे वारा। त कीअं, कोई भरोसो कंदो कोई पेरेंट्स हिम्मत ॿंधे ही बिल्कुल बाहिंर मोकिले सघे।